इहा ने
नमस्कार नमस्कार हम बढ़िआं छी अहाँ सुनाउ की हाल चाल ह
हमहु ठीक छी सुनलहुँ जे अहा के चचेरा भाई के बियाह ते भए गेल अछि
कि ई समाचार कहाँ से सुना द छी आ बियाह शादी ठीक होइ छी तऽ जनबो छी तैयारी वारी जोर शोर से चल रहल छी तब त ओकरे देखो करबी
हु हु वैसे मत ब बड़ खुशी के बात अछि बियाह कते अछि
एह दरभंगा मे छी पूरा परिवार ओते ही जाय त ओहि ज बियाह होई जाय ते आराम से घूम आ फ्रिर क त आगत
हू बढ़िआँ छै बढ़िआँ तऽ ई तऽ घुमबाक नीक मौका सेहो भेटत तोहके
हँ हमसभ सोचने छी कि बियाह के बाद दरभंगा के किछु प्रसिद्ध जगह सेहो देखब फेर ओके बाद आय
अहाँ अच्छा सोचन बा वैसे कोन कोन जगह जायके योजना अछि
नहि तेज बोलबै छियै तऽ जल्दीए खतम हो जाइ छै
हम से धीरे धीरे न बोलल जाइत अछि
उजद रहे छी दरभंगा राज परिसर होजाबाद श्याम माई मंदिर इधर हराही पोखरी आ स्थानीय बाजार घूमब सब कूछ शॉपिंग वॉपिंग कराइ तब आइ जाइ छिय
ह जितना दरभंगा मे घूमे वाला चीज रहल छी सब घूम के आबैत छै ठीक ह छी
हँ ई सब ठीक बात कह छै बहुत नीक शादी शादीमे जाइब त सब काम कऽके आय ने
वैसे शादी मे की की कार्यक्रम रहत
इे कुल जे सवन के शादी मे रहत उ हमरो भैया के शादी मे रहत हल्दी मेहदी सगीत बैंड़ बाजा बरात ऐसे जय माला फेर विवाह सब रस्म फूल माटी मट ओ डमाना डिमकाना सब होइ जाइ छै
हु बढ़िआँ छी अहाँसभ नाच गानमे भाग लेब
आ हँ हँ सभ यार तँ जरूर पूरा परिवार मिले नाचब गाबब बहुत आनन्द आयत अछि बहुत आनन्द अछि
हूं बढ़ियाँ छै यात्रा लेल तैयारी केना कलहु
आ हू पहिलहे टिकट पहिने ही बुक कलेन छी कपड़ा उपड़ा उपहार जरूरी सामान सब तैयार अछि कुछ सामान खरीदे बचल छी तऽ खेदातै धीरे धीरे कोुन बाकी मेन मेन काम मुख्य मुख्य काम हो गेल बाकि सब ठीक अछि
ह अहाँ जो बाकी अछि सब पैकिंग उकिंग कर लि छी यात्रा ट्रेन से करब कि बस से
ट्रेन से जाय जा यात्रा आरामदायक होइत अछी ह आराम से समय से पहुँचायदेत गारीमे घोरेम कोन भरोसा से ठ कबले पहुँचाइ कब ने को रासेमेप जाइ
ह बढ़िआँ छी वैसे बियाह मे कोन कोन भोजन रहैत छी
मिथिलाके परम्परागत भोजन पूड़ी तरकारी दालि चावल कढ़ी मिठाइ रसगुल्ला आइसक्रीम उचका कान आइसक्रीम सब जाइ छै सब
इतना सोच सोच के काहे बोल छी
ढेर सोचके न बोलै छीय तऽ तो पाँच मिनट कम्पलिट हो जा छियै न ढेर नी बात कर पाइ बस त
वाह वाह सुनीते गोलगप्पा तऽ मुँह मे पानी आबि गेल
चल जाइ छै परसा खा जाइ छै क दिक्कत हो
वैसे काले जाक खायल छीय हम गोलगप्पा
ह अरे वाह गजउ केकरा संग गेल रहे छी
आयुस
नाम नहि धरे छै
वैसे हमके निमंत्रण भेटत त अवश्य आयब
जरूर निमन्त्रण देब बहिनी अहाँ बिना बियाह अधूरा लागत तू नहि रहबह सब काम की करी त साफ सफाइ क परा परेश खाना खियाइ के करे जा छै सब ओ ने करे छै
पहिले वाला बात सुन के तऽ खुशी भेल रहे छी लेकिन अब सुन के मन मे दुःख रहल छी कि तू हम के काम खातिर बोलाबत छी
देखल जाइ छी हम अगर तोके बुलाइ पाँच मे इन्वेस्ट करब तऽ भैया ओ रिटर्निंग तऽ चाही त जानते
ठीके छै फिर शादी में फोटो आ वीडियो से खूब बनत छै
फोटोग्राफर आ वीडियोग्राफर दुनू रहत फोटोग्राफर फोटो तऽ मिल जाय छै वीडियोग्राफर फेर गायब हो जाइ छै वीडियो कट जाइ छै
कोनो बात नहि छै सब यादगार पल कैद कयल जायत आब तऽ फोन के जबाना छै ई तऽ कुछ कुछ फोन मे भी कैप्चर हो जायत अछि
बियाह के बाद कतहु आहा घूमे जाय के योजना भी बात छी जाय सब घूम फिर किया समय भेटल तऽ मधुबनी सेहो जायब आ ओतका पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध मधुबनी साड़ियो खरीदब ते मधुबनी पेंटिंग मधुबनी शहर बहुत सुन्दर अछी घूम उमब जा तब जा कऽ आब छी
हू बहुत बढ़िआ हिआँ यात्रा करला से बहुत किछु सीखे लेल भेटैत अछि
यात्रा समय कोन कोन हँ सही बात रहै छै सही कहलू नओ जगत देखैत छी नओ लोकसँ भेट होइत अछि आ संस्कृति बुझाए लेल अवसर भेटत अथी सब नय नया लोकोगो से बात क क नया नया जानकारी कुल बट टोरत जाइ छै तक तऽ नीके नीक
हू वैसे यात्रा के समय कोन कोन ध्यान रखबाक चाही
मेन तऽ टिकट चाह पहचान पत्र चाही जा मोबाइल पैसा सुरक्षित रखबाक चाही नहि त फूआ खानी पैसे मेबाईलबे चोरी हो जाइ नेपाल गेला से रहि जाइ छी अरे दादा ओ चोरन न गलत अर चौरहनमे त गलती बर छी आ त सबस मेन इम्पोर्टेंट काम हाँ रे वो बच पंजाब वाली फुआ जाइ छै
अच्छा याद आ गेल छै एकदम सही बात साफ सफाई सेहो ध्यान रखबाक चाही
हँ कूड़ा कचरा कतौ नहि फेकबाक चाही पर्यावरण स्वच्छ रखब सभक जिम्मेदारी अछि
हँ सही बात कहेत अछि ओैसे बियाह मे सबसे बेसी खुशी केकरा होयत अहाँक
हु सबसे मेन तऽ बाबा या खुश हो जाइ त्त
सबसे जादा तऽ बाबा खुश होइ जाइत छै
वैसे वैसे प्रतिदिन अहाँ के भाय के बियाह करावत छै कहते छै कि अब बिआह नहि करब छै तऽ कब करब छै
ने ने करै छै करै दुल्हा दुल्हिन परिवार नातिसब मित्र सब सबगोटे खुश रहैत छथिन सबगोटे
हू
ह
अहाँक बात सुनी हमरा सेहो बयाह मे जायके इच्छा भए रहल अछि
हूँ हूँ त तैयार रहूँ हम समय पर अहाँके जरूर बजायब
बिलकुल ओर सब बताब अछि की हाल अछि
सब नीक छै सब नीक छै अपन बताई जा नया कुछ अठाइस अठाइस अठाइस तारख से सुनत कॉलेज शुर हो जाइ छै ने
हँ हँ अठाइस जुलाई से खुलैत अछि और अहाँके पढ़ाई लिखाई की चलै छी
सभ नीक चलैत छै सभ नीक
खाना उना हो गेले छी
न ही खाना वाना देखबही कनने नहि कुछ कहाहे
की बनेनेे रहै छियै अहाँ
कुछ अहाँ कुछ नहि बनाय जइ छै बनाइ जा
हँ
ह
चल ठीक रहल छी हम जरूर आयब ओकरा बुलायब त आ सब कार्यक्रम भाग लेब
हँ हँ जरूर सभ कार्यक्रम ज्यादा आयज तब सभ अहाँ के तब सब देखय जा
संग मे घूमब फोटो घिचायब स्वादिष्ट भोजनो खायब आ खुद आनंद करब खूब आनन्द करब
खूबे खूबे पूरा व्यवस्था टाइट रखब च त्वये मचे सबकु लाइ जाई छी सब अपना सब परिवार आय छी सब परिवार
हूँ बिलकुल वैसे परिवारक संग बितावल समय सबसे मूल्यवान होइत अछि अहाँके पता होबे केय चहि
हु सबसे इम्पोर्टेंट बात जे छै सब पूरी परिवार बते न सब होत तऽ
इसीलिए त ई यात्रा बियाह दुनू जीवन भर याद रहे काहे की परिवारक स भी रहैत दोस्त स भी रहैत अछि
हु सही वचन सही वचन सत्य वचन करे अछि
हूँ ठीक है अच्छा आब हम चलैत छी फिर भेंट होइत
ठीक ठीक फिर बात होइ फिर जैसे मे तो बताई जा
ठीक है ठीक है वैसे इनवाइट की धन्यवाद
ठीक ठीक छै ठीक छै
शुभ रात्रि
लोक